हेलो।
हँ, सखी।
कि हाल चाल छै, सखी।
बस नीके छियै अहाँ अपन कहू।
हमहुँ ठीक छियै।
हँ।
हँ, ठीक छै, नू यार केन छै।
नुनु सभसँ ठीके छै, सभके स्कूल छै अब सभ स्कूल गेल छै।
स्कुल भेले छै, ओ हमर दु सभ। स्कूल नहि गेले छै स्कूल बन्द भेले हि न कल्हे अभी घुम के ई कर घर मन रहते। इ, एने से उम्हार, इमर से उमर करतै
हँ, आ लड़ाई झगड़ा करके अहाँकेँ कपार मे दरद भेल रहते।
ओही करै छै, होकियो दै छियै हमे।
हँ, नहि ओ तऽ ठीके करे छी, ओ देखियौ ई सभ चीज कि छै, माय के आशीर्वादी बुझलियै जितना आशीर्वादी बच्चा सभके भेटे छै। हँ, जीतना आशीर्वादी मायके भेटैत छै, बच्चा सभके ओतना ओ सभके पीठ मजबूत होइ छै, नहि बुझलियै?
ओह वही करै छै, कि करबै दिमाग खराब भए जाइ छै, हमरा। ओर सभ कि सभ बनेलियै अहाँ खाना
अभी किछु नहि बनले छियै, भोर मे बच्चा सभके जीत छलै, कि आइ हम ले टिफिनमे पास्ता। बुझलहूँ तऽ वही पासास्ता बना के बच्चा सभ के दऽ देलियै अथि बच्चाके भापो के दे देलियै कि अहूँ ख़ा लिआ जाउ आब जाइ हँ, अभी जे छै, से पत्ता गोभी छिले छियै। दू चारिटा पत्ता ओकर ऊपरमे सुखा गेल छै। तऽ ओकरा छनै छियै, कनि पत्ता गोभी आ आलू के सब्जी बना देबै आ दालि आ भात।
ओ ठीके करलिये हँ।
हँ जादा बना कऽ नहि खिलऽ खिलाय के चाही मालिक सभकेँ। जादा बनाके खिलेबै ने तऽ कहते कि अहाँकेँ कोइ काजे नहि अछि।
हमहूँ बनेलियै करैलाके भुजिया बगल मे ओकर गाछमे भेले ने एगो ठीक छै, वही देलक रहै ओह बनलियै आ ओकर बाद जे छै, दालि भात बनेलियै बच्चा सभ। सभकेटा भिण्डी के भुजिया बनेलियै
ह, नहि छै, अभी जानै छियै, साखी हमर सभ सब्जी सेरायाल छै। अभी एकोटा सब्जी नहि छै, खाली एकटा पत्ता गोभी छै, दू चारिटा बैंगन छै। आ हमरा दू दिन बाद एतय से निकलय के छै ससुराल तऽ हमर मालिक कहलखिन दू दिन पहिले कि लाबे के छ त चल सब्जी ले के आबे छियै तऽ हमरे कथी लए सब्जी अहाँ ले के एबै से छैे चना उना छै हँ चना छै सोयबीन छै से नहि हेतै तऽ ओसभ बना उना कऽ अभी दू दिन काज चला लेबै फिर तो एबै तऽ फिर ताजा
ने ली ले चना आलू के सब्जी
ए नीक लागे छै जानै छियै रोज रोज हँ आ जानै छियै रोज रोज ने इहो खायमे नीक नहि लागैत छै हरा सब्जी लागै छै कि कनि चेंज भए जाइ छै तऽ नीक लागैत छै खायमे
सही बोलह
हँ
बड सुन्दर लागै छै हमर बच्चा सबके पसन्द होइ छै मुरी सब
हँ हमरो घरमे सभके पसन्द छै हमर पैघ बेटी जे छै से देबै ने चना आलू के सब्जी या फिर ई की कहै छै राजमा या छोला ईसभ बना कऽ जे दैत छियै तऽ ओसभ चना आ राजमा चुनि कऽ खा जाइत छै आ तखन फेर से मांगै छै कि मम्मी हमरा आर एक दू कलछुल दैए दऽ तऽ ओकरा तऽ डाँटे पड़ैत छै हँ हम तऽ डाकटैत छियै कि सभटा तोड़े दऽ देबौ तऽ दोसर की खेतै तो ओहर मुँह चाट कऽ रहत
तऽ फिर कहत क अच्छा ठीक छै छोड़ दीजे हम नहि खाएंगे हम ठीक छौ देखो जो खोने भात छी आ खा जाइत छै जे रस रहत ओकरामे हँ रस रहत लेकिन ई नहि खायत की कहै छै कि भात नहि खात खाली चना ईसभ बीछिकेऽ खा लेत आ ओसभ छोड़ दैत छै
हँ यह तऽ करै छै हमरा ल बड़ी बदमास छै आलू खाइ छै खाली बस हम आलुओ डाल दै छियै ओकरामे
हम त खिला दै छियै ओकर पापा जे छथिन ने मालिक हमर से हमर एकटा कहियौ कि बड्ड नीक काज करै छथिन ओ करैके छथिन के छोट बेटीके अपन सङ्ग बैसा लै छथिन खाय लेल आ पैघ बेटी तऽ आ खा ले छै हँ डाँट डबर के डर से उ खा लै छै आ छोट बेटी के ओ अपना मे बैसा लै छथिन देखियौ हमर छोट बेटी आबि गेलै इस्कुलसँ आबू ओ चिक्रत हँ आ चिकरत सबसँ पहिले चिकरत देख केन
ओ बच्चा छै ने तऽ गर्मी ब बड़ छै
बड गर्मी छै केना देखियौ कोना कऽ इसकुल यूनिफ़ॉर्म पहिरतै ई गलत बात छै
हमक हमरा लगे छै क बहिन फिर बंन्द हो जयते इसकुल कतकि सरकारी इस्कुलके की भेलै आओर छुट्टी बढ़ा देलकै हना सुनैके की है हमर हमर भााय सबके तऽ देखिय सुनै छियै आ की कहत पता नहि
ह
बंद भए गेलै तीन चारि दिनक के लिए आगे भए गेल
ओ अच्छा अ नहि की करबै देखियौ बढ़ाबै के च छै जरूरी छलै क्यूंकि एतना जे छै ई धाम से कहियो नहि सखी एहन जे गरमी लागै छै हँ जानै छियै हम की करै छियै मशीन मे हम कपड़ा सब धो लै छियै आ बुझै छियै हँ आ धो क आ बाल्टी मे कऽ क रख दैय छियै आ अगला दिन जे रहे छै जे देर हो जाइ छै कपड़ा उपड़ा धोए मे तऽ अगला दिन हम भोरे भोर छ बजे लेल जा कऽ आ तब छत पे पसार के आब आ जाइ छियै आ साँझ के जाके उतारै छियै एकदम हिम्मत नहि जुटै छै कि दस बजे के बाद ओकरा हम जाकऽ उतारिये हँ या पसारियै जानै छियै एक दिन जे हम गेल रहु कपड़ा पसारै के लेल से जानै छियै हमर पूरा चेहरा कारी भए गेल हमर अ हँ हमर बड़की बेटी पूछै छै कि मम्मी अहाँके की भेल छै हमरा किया तऽ अहाँके मुँह एकदम कारी लागैए तऽ हमले न कि नहि कारी किएलागत तऽ कहै छथिन हँ कारी लागै छौ मम्मी से हम कहलियै कि धूप मे गेल छ छलियै न बेटा कपड़ा पसारै लेल से हो सकै छै कि धूपसँ तऽ कहै हँ हँ आ जाने छियै ओ दिनसँ किछि जो ओ लगाबै छियै किछु जे लगाबै छियै कथी लए तऽ हमर रङ्ग सुधरत एकदम कारी दिखै छै कलर छियै कि आब सोचै छियै कि नहि हम सोचै छियै के एक बेर हेते ने त पार्लर जाके आ डिटाइन करबा के फेसियल करबा लै छी कनि तो रंग सुधर घरमे
दू बॉडीटर करब दू बार रिटर्न कर लियौ आ तब ओकर बाद फेर सेल कराबू ने देखू के सा बजेज
ए सखी नहि छै टाइम सखी जादा दू दिन बाद नहि कहलहुं अहाँ के कि हमरा न लैके छै
ह भुला गेलै बिसरा जाइ छी हम बड
हँ नहि होबे छै जानै छियै तऽ वही हमरा जाय के छै तऽ आब दू बेर केना करबेबै कम से कम दस दिन के भी तऽ समय रहबबाक के चाही ने दूध बेर करे के लेल
हू कोनो बात नहि छै सप्तोमे भए जाइ छै
ओ सप्तोमे भ भए सकै छै
सप्तोमे भए जाइ छ कोइ दिक्कत नहि छै अहाँ के कोई दिक्कत नहि होतै हमहूँसभ करै छीयै हमहूँसभ कार छियै न
नहि तऽ जानै छियै हम की सोचै छियै सखी कि नहि न तऽ करै छै कि हँ आं तऽ एक बेर अभी डिटाइन करबाके फेसियल करबा लै छी आ जखन ओतय जे
तबे न ब्लीच कर लेब बुझलहु जे दिन छब्बीसके पूजा छै हँ छब्बीसके पूजा छै पच्चीसके रातके हम एक बार कर लेब ई ब्लीच तऽ कनिक चेढ़हरो साफ भए जेतै आ हमरो काज निपट जायत
हँ आ ओकरा में कोनो विशेष चीज तऽ करबाके नहि छै फेसवॉश से फेंस धो कऽ आ लगा लेबै अ हँ ब्लीच आ फिर अपन धो कऽ आ सुत जायब रातमे भोरेमेंचा छय न ओहे काज करब बहिन हँ ओहे
नय नय ठीक क वही करब हाथो पर मे लगा लियौ कनिटा बढ़िआ रह
एह सखी जानै छियै सोचै तऽ खूब छियै लेकिन बच्चा जे छोट छै ने किछ नहि करि सकै छियै
ओ बात तऽ छै
करस हँ कुछ नय करय चाह करि सकै छियै से जब करय लगी बैसे छी न तब हमर बच्चा हमर अ लगमे आ जाइ छै आ ल टक जाइ छै तऽ देखियौ जे ब्लीच रहै छै से नीक नहि न होइ छै हँ हँ आ नय देखियौ बीच सब जे छै ओकरा में कड़ा केमिकल रहै छै बच्चा सब लेल तऽ उ सेफ नय न छै आ नय बच्चा लो उ सेफ नय न छै
नय नय छै बच्चा लक
तब आ साल भर के हमर बौआ छै हँ असाले भर हँ आ साले भर के बौआ छै से देखियौ अगर किछ भए जेतै तऽ हमर मालिक तऽ हमरा छोड़थिन नय कहथिन कितोर मेकअप के चक्कर में हमर बच्चा के हँ बच्चा के कुछ नुकसान नय होबाक के चाही हँ अपनो मन डराय छै आ नय ई सभमे जानै छियै अपनो मन डेरा जाइ छै कि देखियौ बच्चा सभके किछ नय हेबाक चाही
हं नय इ बात सही बोलैत छिय
तऽ देखै छियै लैऽ केऽ जेबै एहन नय छै कि नय लेऽ के जएब लेके जयब आ जे समय भेटत तऽ हम कर लेब नय समय भेटत तऽ छोड़ देब फेसियल तऽ कराकऽ जेबे करबै तऽ किछ ने किछ तऽ चेहरा साफ होइए जयत
हँ नय नय हो जयत अहाँके
हँ तऽ छीय देखियौ पूरा होइ
लगा लिहो आ काम करते रेहो जो काम छय बसके लगा लियो तब घरके काम सब करब आ तब अपने ठि अपअपने जब टाइम पूर जेतै तऽ पोसलियौ तब एनाही ने करके लगबो ने हम तऽ एनाही करके लगबे छिये
अच्छा ठीक छै सखी तऽ देखै छियै नय होइ छै न तऽ सहिए कहिलिय अहाँके हम जा के कर लै छी पहिले लगाइए लैइ छी सोच सोचैत मे देखियौ दिन पार हो जाइ छै हँ हँ ठीक छै सखी तो हँ हँ हँ ई तो अहांनिके कहलहु
ओे कर लो आ तऽ काम करलो
हँ तऽ जाइ छी कनिक लगा लै छी आ तखन हम इधम इमहर हँ दाल चावल सब चढ़ा लेब तो खानो बनि जायत आ हम जल्दी से जा के नहाइयो लेब नहईलो नहि छीय सखि की कहू हम जाउ अहाँ सखी अपनो काज करू नय नय हमहुँ जाय छीय कनी नहा धोआ के रेडी हो जाय छीय इमहर सब्जी चढ़ा के चल जाय छीयै नहा ले के के आआबै छियै तब ठीक छै ने ठीक ठीक फिर हम अहाँ से गप करै छी बादमे ठीक राखू